नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छी
सब ठीक छै मित्र
बिलकुल तो आइ हम रेल यात्रा पर चर्चा करय चाहै छी ठीक छै
ठीक छै मित्र
हमरा लागैत छै जे रेल यात्रा केवल एक स्थान से दोसर स्थान जयबाक माध्यम नहि बल्कि अनेक अनुभव आ संग जुड़ल एक विशेष यात्रा होइ छै
बिलकुल मित्र अहाँ बिल्कुल सही कहलियै रेल यात्रा भारतक जीवनक एहन हिस्सा छियै जाही स लगभग प्रत्येक व्यक्ति कोनो ने कोनो समय जुड़ल रहैत छै
बिलकुल कल्हि हम एक पुरान रेल यात्राके अनुभव याद करै छल्हु जखन गाड़ी स्टेशन पर आबै छल तखन मन मे एक अलग प्रकारक उत्साह उत्पन्न होइ छल
हँ मित्र स्टेशनक भीड़ घोषणाक आवाज यात्रीक चहल पहल आ गाड़ीक सीटीक अलग वातावरण बना दैत छै
ह हमरा लगै छै जे रेल यात्रा के सबसे सुंन्दर पक्ष खिड़की से बाहर देखाय पड़ाय होइत छै
बिलकुल मित्र खेत नदी पहाड़ जंगल गाम आ शहर सभ एक एक आँखिक सामनेसँ गुजरति रहैत छै
बिलकुल सच कहू त जखन रेलगाड़ी हरयर खेतक बीच स गुजरल छै तखन प्रकतिक सुन्दरता देखी के मन बहुत प्रसन्न भय जायत छै
बिलकुल मित्र विशेष रूपसँ बरसातक समय रेल यात्रा आओर सुन्दर लागत छै कियाकि चारु उक हरआली छा जायत छै
कल्ही हम सोचति छलहुँ जे रेल यात्रामे विभिन्न राज्य आ सांस्कृतिक लोकसे भेटबाक अवसर सेहो भेटत छै
बिल्कुल मित्र एक डब्बामे अलग अलग भाषा अलग अलग विचारा आ अलग अलग पृष्ठभूमिक लोक एक संग यात्रा करैत छथि
हँ हमरा लगैत छै जे एहि कारण रेल यात्रा केवल दूरी तय करनाय नहि बल्कि लोक सबके जोड़बाक माध्यम सेहो छै
बिलकुल केतको बेर अन्जान व्यक्ति संग शुरू भेल बातचीत यात्रा समाप्त होयत धीरी मित मित्रता बदलि जाइत छै
तच कहू तो स्टेशन पर बैठनीयार विभिन्न प्र कारक भोजन सेहो रेल यात्रा के एक रोचक भाग होइ छै ह
बिलकुल मित्र हँ अलग अलग क्षेत्रक स्वादिष्ट भोजन यात्राक के अनुभव के आओर यादगार बना देैत छै
कलियामे एक लम्बी रेल यात्रा पर गेल छलू रतििक समय गाड़ी निियमित आवाज सुने त निद्रा आवि गेल छै
बिलकुल रेलक लयबद्ध गति आ वातावरणमे एक प्रकार शान्ति सेहो महसूस होइत छै
बिलकुल हमरा लागैत छै जे भारत जेकाँ विशाल देशमे रेल व्यवस्था लोक सबके जोड़बाक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छै
बिल्कुल लाखोग प्रतिदिन रेलक माध्यम सङ् अपन कार्यस्थल विद्यालय महाविद्यालय आ परिसर धरि पहुँचैतिछथि
कलियम सोचे चले जे रेल याता धैर्य आ समयक महत्व से हो। दखाबैत छै
हँं यात्राक के दौरान व्यक्ति विभिन्न परिस्थिति से गुजरत छै आ नया अनुभव प्राप्त करैत छै
बहुत रोचक चर्चा चलि रहल छै मुदा लम्बी यात्रा सही यात्री सबक रोचक घटना रेलके इतिहास आ भविष्यक रेल व्यवस्था पर आओर विस्तार से चर्चा करबाक बाकी छै
हँ रेल यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहि बल्कि अनुभव सी का स्मृतिके एक लम् कहाहानी होत छै
हमरा विश्वास छै जे प्रत्येक व्यक्ति अपन जीवन मे कम से कम एक एहन रेल यात्रा अवश्य करै छै जखन स्मृति जीवन भर मनमे बसल रहैत छै
बिलकुल रेतेरा तऽ मनुष्यके केवल गंतव्य धरिह पहुँचत छै बल्कि रास्ताक सुन्दरता जीवनक विविधता से सेहो परिचित कराबैत छै
एहि। बेर हम लमबी रेेल यात्रा सेयात्रि सबक अनुभव आ रेलक याता रोचक घटना सब पर आओर विस्तार चर्चा कर्रह
बिलकुल मित्र लम्बी रेल यात्राके समय कतेक जल्दी बीत जाइत छै ई बहुत रोचक बात छै कुब बार घण्टक यात्रा सेहो छोट लागत छै
कल्िय हम सोचै छलहुँ जे जखन परिवारक सङ्ग रेल यात्रा करैत छलहुँ तखन उत्साह आओर बढ़ि जाइत छल
परिवारक संग बेसिक गपशप करनाइ भोजन सजा करनाइ आदृश्य देखनाइ यात मात्र आनन्द बढ़ा दैत छै
बिलकुल सच कहू तऽ बच्चा सभ लेल रेल यात्रा के एक विशेष रोमाञ्चक जेका होइत छै
बिल्कुल बच्चा सभ खिड़की लग बेसी बाहरक दृश्य देखैत रहैत छथि आ प्रत्येक स्टेशन पर उत्सुक प्र सङ्ग नाम पढ़बाक प्रयास करैत छथि
हँ करीयो ना की यात्रा याद कहैत छलहुँ जतय हमरा सङ्गे एक बुजुर्ग यात्री छथिन ओ अपन जीवनक बहुत रोचक अनुभव सुना रहल छेला
हँ मित्र रेल यात्रा में एहन लोक स भेटत होयत छै जिनका अुभव सुन के बहुत किछु सिखबाक अवसर भेटैत छै
हमरा लगै छै जे रेल यात्रा मनुष्य के धैर्यवान बनाबै छै येकि यात्रामे सबकछु हमेशा योजना अनुसार नही चलै छै
सही बात कतको बार विलम्ब भीड़ आ अन्य परिस्थिति सँ सामना करय पड़ैत छै मुद्दा ओहि संग धैर्यक अभ्यास होयत छै
सच कहू तो रातिक समय जखन अधिकांश यात्री विश्राम करै छथि तखन नेलक वातावरण बहुत शान्त आ अलग प्रकारक लगैत छै
बिल्कल खिड़की सब मे बाहर अन्हार दूर दूर तक चमकत रोशनी आ रेलक लगातार चलैत आवाज बहुत विशेष अनुभव देत छै
कल्हि हम सोचैत छलू जे भारतक रेल व्यवस्था स्वयं मे से एक विशाल संसार जका छै
बिल्कुल मित्र प्रतिदिन लाखो लोक यात्रा करैत छथि आ हजारो गाड़ी देशक विभिन्न भाग के एक दुसरे मे जौड़त क्षति
हमरा लगै छै जे रेल केवल परिवहनक साधन नहि बल्कि राष्ट्र एकता प्रतीक सेहो छै
बिल्कुल अलग अलग भाषा संस्कृति आ परम्परा क लोक एक ही यात्रा मे एक दोसर संग जुड़ैत छथि
सच कहू तू जखन गाड़ी कोनो पेघ नदी पर बनल पुल पार करै छै तखन दृश्य बहुत अद्भुत लागै छै
सही कलै एखन क्षंद सब यात्राक सबसँ यादगार हिस्सा बनि जाइत छै
कल्हि हम एक प्रेरणादायक बात सोचैत छलु रेल यात्रा जीवन जेकाँ छै जतय अलग अलग लोग किछु समय लेल संग चलैत छथि आ फेर अपन अपन मंजिल दिस बढ़ि जाइत छथि
ई विचार बहुत सुन्दर छै वास्तव मे जीवन क यात्रा सेहो बहुत लोग भेटैत छथि किछु लोग स्मृति बनि जाइत छथि तऽ किछु प्रेरणा
हमरा लागै छै जे यात्रा मनुष्य्यक सोच के व्यापक बनाबैत छै कियकि को नवा सान न लोक आ नवा अनुभव से परिचित होइत छै
बिल्कुल मित्र यात्रा शिक्षा के एहन रूप छै जे केवल पुस्तक संग प्राप्त नही कायल जा सकैत छै
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै मुदा पर्व त्योहारक समय रेल यात्रा भीड़ भाड़क अनुभव आई यात्रा चुनौती सब पर आओ विस्तार से चर्चा करात छै
बिल्कुल मित्र किया की प्रत्येक यात्रा मे केवल सुन्दर दृश्य नहि बल्कि किछु चुनौती आ रोचक घट टना सेहो शामिल रहैत छै
बिल्कुल हमरा विश्वास छै जे रेल यात्रा मनुष्य के केवल एक स्थान से दोसर स्थान नहि लएग जाइ छै बल्कि अनुभव धैर्य या स्मृति संग सेहो करै छै
बिल्कुल मित्र अहि कारण बहुत लोक अपन जीवन विशेष रेल यात्रा सँ वर्षों बाद प्रेम सँ याद करैत रहैत छथि
हूँ अब हम बै पर्व त्यौहारक समयक रेल यात्राक बारेमे चर्चा करय चाहैत छी किएति एहि समय रेल स्टेशन आ रेलगाड़ी सबक वातावरण बिल्कुल अलग होय छै
बिल्कुल मित्र पर्वत समय लाखो लोक अपन घर मुबारक तैयारी करैत छथि जाहि कारण स स्टेशन सब बहुत चहल पहल देखय लग भेटैत छै।
काल्हि हम एकटा पर्वक समय यात्रा करैत छलु स्टेशन पर एतेक भीड़ छल जे प्रत्येक व्यक्ति अपन गाड़ी पकड़बाक जल्दीमे देखाइ पड़ैत छल
हाँ मुद्दा ओहि भीड़ सेहो एक अलग प्रकारक खुशी रहैत छै कियाकि अधिकांश लोक अपन परिवार संग भेटबाक उत्साह मे रहत छथि
सच कहू तू जखन कोनो व्यक्ति बहुत दिन बाद अपन घर लौटै छै। तखन रेल यात्रा कऽ आनन्द आओर बैढ़ जाइत छै।
बिलकुल मित्र सही कहलिऐ घर पहुँचक उत्सुकता थकान यात्राक बहुत हद तक कम करऽ दैत छै।
हमरा लगै छै जे रेल यात्रामे धैर्यक परीक्षा सेहो होइत छै विशेष रूप से जखन गाड़ी विलम्ब से चलै छै।
बिलकुल एहन स्थिति मे शान्त रहय आ परिस्थितिकेँ स्वीकार करनाइ बहुत आवश्यक होइत छै
काल्हि हम सोचे छलू जे यात्रा दौरान लोक सबहक व्यापार सेहो देखबाक अवसर भेठैत छै
हँ किछु लोग बहुत सहयोगी होइत छथि तऽ किछु लोग अपन अनुभव सांझा करैत छथि जाही सँ यात्रा रोचक बनि जाइत छै।
सच कहू तो कतेको बेवसाइ यात्रिक संग एहन चर्चा शुरू होइत छै जे पूरा यात्रा मे चलैत रहै छै।
सही बात राजनीति शिक्षा खेती रोजगार आ समाज जकाँ विषय पर लोक खुली कर विचार कऽ साझा करैत छथि
हमरा लागैत छै जे रेल यात्रा समाजक एक छोट रूप जेकाँ छै जते विभिन्न प्रकारक लोक एक संग रहै छथि
बिल्कुल एहि कारण यात्रा केवल दूरी तय करबाक प्रक्रिया नहि बल्कि समाज केँ नजदीक संग बुझबाक अवसर सेहो छै।
बिलकुल। परिवार केँ देखैत छलू जे छोट बच्चा सब केँ पहिल बेर रेल यात्रा करबाक रहल छला
बिल्कुल मित्र बच्चा सभ लेल पहिल रेल या त्रा अक्सर जीवन भरक याद अनुभव बनि जाइत छै।
सच कहू तो खिड़की से बाहर बदल दृश्य देखनाई आजूओ हमरा बहुत आकर्षित करै छै
बिल्कुल प्रत्येक स्टेशन प्रत्येक शहर आ प्रत्येक दृश्य अपन एक अलग अलग कहानी कहैत प्रती होइत छै
हमरा लागैत छै जे यात्रा मनुष्य केँ अपन दैनिक जीवन क एकसरता से बाहर निकालैत छै।
सही कहलिऐ नव स्थान आ नव अनुभव मन तागजी प्रदान करैत छै।
बिल्कुल सही कहलिऐ कल्हि हम एक प्रेरणादायक विचार पढयौ मंजिल महत्वपूर्ण छै मुदा यात्रा सेहो ओतबे महत्वपूर्ण छै।
ई बात रेल यात्राक सन्दर्भ मे पूर्ण रूप से सही बैठत छै क्याकि बहुत सुन्दर स्मृति रास्ता मे बनैत छै।
बहुत रोचक चर्चा बैल रेल यात्रा पर जतेक विस्तार विचार करैत छी ओतेक एहसास होइत छै जे, ई केवल परिवहन साधन नहि बल्कि अनुभवक एक विशाल संसा छै।
बिल्कुल मित्र यात्रा मनुष्य केवल स्थान परिवर्तन नहि करबैत छै बल्कि सोच अनुभव आ दृष्ट टी कोन सेहो विस्तार आनत छै
हमरा विश्वास छै जीवन मे गैल यादगार लेल यात्रा सब सदिखन मन मे जीवित रहैत छै आ समय समय पर मधुर स्मृतिक रूप मे वापस आबैत रहैत छै
बिल्कुल मित्र जखन हम पुराना रेल यात्रा सबके याद करैत छियै तखन एहसास होइत छै कि कतो को छोट छोट घटनासब आजुओ मनमे ताजा अछि।
कल्हि हम अपन पहिल लम्बी रेल यात्राके याद करैत छली। ओय समय सबकिछु बहुत नव आ रोमाञ्चक लागैत छनि।
बिल्कुल मित्र। सही कहले पहिल रे यात्रा जीवन भर याद रखैक छै कियाकि ओहिमे जिज्ञासा उत उत्साह नया उत्सव सब भरि रहल छै।
सच कहु तऽ जखन रेलगाड़ी कोनो पैघ शहरमे प्रवेश करै छै तखन खिड़की मे बाहरक दृश्य धीरे धीरे बदलैत देखनाइ बहुत रोचक लगै छै।
बिल्कुल गामक हरियाली संग शहरक भीड़भाड़ धरि दृश्य यात्राके आओर दिलजस्म बना दैत छै।
हमरा लगैत छै जे रेल यात्रा मे समय निकाली ये पुस्तक पढ़नाइ आ डायरी लिखनाइ सेहो एक सुन्दर अनुभव होइ छै।
हँ कुतेको लोक यात्राके अन्तःचिन्तन अवसरक रूपसँ सही उपयोग करैत छथि‌
हँ कल्हिये हम सोचैत छलु जे यात्रा दौरान जखन मोबालक उपयोग कम होइत छै तखन आसपासक दुनिया के बेसी ध्यान से देखबाक अवसर भेटै छै।
सही बात कतेको बेर वास्तविक अनुभव स्क्रीन संग बाहर निकलै देखल संग पर भेटत छै।
सच कहू तऽ स्टेशन पर लोक सभाक आवागमन देखनाइ सेहो सामाजिक विविधता के समझावक अवसर दैत छै।
बिलकुल किओ रोज लेल यात्रा करैत छै किओ पढ़ल छै किओ परिवारक सङ्ग भेटबाक लेल आ किओ तीर्थयात्रा लेल।
हमरा लगैत छै जे प्रत्येक यात्रीक अपन एक कहानी होइ छै जकरा हम अक्सर जानि नहि पाबैत छि।
हँ आ एहि कारण यात्रा मानवक जीवन विविधता के बहुत नजदीक सं देखबाक अवसर दैत छै।
हॅं एहन लोकक अनुभव सुननाइ बहुत रोचक होइ छै कियाकि ओ समयक संग बदलल दुनियाक कहानी सेहो कहैत छथिन
बिलकुल मित्र काल्हि हम एक बुजुर्ग व्यक्तिसँ गप्प करैत छलहुँ जे अपन युवावस्था के ले रेल यात्रासबके अनुभव सुना रहल छलाह।
सच कहू तऽ रेेल यात्रा धैर्य अनुशासन आ सामूहिक जीवनक महत्व सेहो सिखाबे छै।
बिल्कुल मित्र हजारो लोग एतेक व्यवस्थामे यात्रा करैत छी जेहि लोग